हां ठीक छी, हमर तऽ खराबे भऽ गेलै नै उठलियै अहाँ।
नै-नै तैयो भऽ जाएत जेना दुनू आदमी बात करबै ना तऽ दुनू आदमी के हाएत, गोर लागै छी।
हुं खुब निके रहु ठिक छी यौ।
हां-हां ठीक छै, अहां सब ठीक छी। हां अखने खा के उठलौ अय तुरंते।
हुं।
फेर बौअवा के खुएलौ अय। खाना बनैने छलै आब हां नै कहाँ लाइटिंग होएते छै।
साए।
हां दवाय दै छियै तैयो मेन छै दांत जाबेतऽ नै होय छै नै ताबे तकरा एनहि ते होय छै, दांत फेरो निकैल जेते पूरा तखन ठीक हे
हम्म
ह मसा सब ठीक छैत, सभ गोटे घरमे।
निय हँ। कि अ अहाँके तऽ ब्रते हतै आय।
हँ हमरा व्रते छी फलाहार एखन करै छी।
लाल कहने छैले।
मखा- - पुंजों बनेलिही।
दोहल प ईन भऽ रहल अई आय।
मौसम लागै छै पैने जकाँ।
नया कार भोरे सँ मतलब पैनख। खूब भऽ रहल अय रुइक रुइक के भऽ रहल अइ बारिश। मौसम नीक कने छैई।
अच्छा- -
खेनाई की सब बनेलहु
खाना खाना बनेलियै दाइल - - सज चना दाइल दऽ कऽ सजमनि दऽ कऽ छैइ दाइल- -
हू
भात आउर कि कहै छै झुगन्नी भूझल। आउर की कहै छै भिणडी के फ्राइ जक्का केलियै हन
चोखा बनेलियै यै। प्याज बला भिण्डी बनेलै तऽ माँ नई खेैथथिन माँ प्याज लहसुन नेइ खाइ छथिन। हुनका ला छुमनी भूजलीये मुनख- - खराब भो गेलै हुनका आय बड मां के- -
हो गेलय
बूढ़ छथिन न बीपी हाय भऽ गेलै खईस पड़लखीन राईत में - -
अच्छा हँ एज भेलला पर- - हमरो सॉस हुनको छनि बी पी के प्रॉब्लम तऽ ओ दवाइ खाइ छथिन। कहियो क तऽ दुनू टाइम खा पड़ै छैन।।
हुं तऽ भोर स हुनके मे लागल छी।
हूँ।
चलियो गेलिए खाना बनेलिएन हँ - -
हूँ।
प्याज लहसुन ल अलग बने छै, बिना प्याज लहसुन ल अलग बने छै, टाइम लाग गेल।
टाईम न हमरो सबके तऽ उएह होइ छन दादी माँ छथिन तोहो नय खाय छथिन त हुनका लेल अलग बन छै इम्हर अलग बनल‌। लाइग जाइ छै त हम हमरो घर मे छोला बनलैए रोटी दादीमाँ दुआरे कदीमा भूजल गेलेयै, दूध भूजिया रोटी। की सब खाइ छथिन फेर आम छलै आम खेलियै
आम
भेटैया या एखन बढ़िआँ आम।
गांव सब में आम नय भेटै छै एय बेर फड़ल नय ने छैलये। गांव में बेसी
ह नय एखन मतलब छै गाे वाला आम सब इमहर आबे छै। बाहर आ बाहर मे रहल आ गाँव मे खतम भऽ'गेल।
हूँ
गाछ मे नय भेटै छै कमे कतहु कतहु।
कतहु क महँगा भेटैत छै आब।
ह बाबू
हूँ।
सए रुपैआमे डेढ़ किलो दै।
हूँ।
ओ मनीष नहि रहै छै।
ह एहि बेेर क आम नीक नहि छै। एहि बेर लागै छै। जेनाकि पत्थर पत्थर जे खसले या से पूरा दगायल दगायल आ स्वाद नहि। उतरल लागे छै आम।
सुमे सु
नहि स्वाद नहि छै। मोनसँ हमरा आम नीक लागैए मगर मन जे एहन रहत त मोन नहि कर खाायके।
अहाँके हमरा सासुरमे तऽ'बड आम फड़ल िकइ दे।
म हमरा ओतय होइ छै। सासुरमे आम कटहर एहन एहन हँ एहन एहन कटहर होइ छै। बड़का बड़का
ह।
गेल छलनि ने तऽ' अपन थोड़े रखबबो कखिन बेचलखिन।
हू। बड्ड फड़ै छै। सााली कलम गाछी ओम्हर बड्ड छै।
कड कोलम छै।
ियलन छै हँ। हमराकेऽ' अहाँसँ अार बोरका साल बड्ड पड़ल छै। एहिबेर नहि चलै छै।
ब अबे छलै ह लोक नहि हए आ भेल तऽ' भेल नहि भेल तऽ'खरीदे कऽ' खेलक।
हँ जा
े अथी मा आर तक नहि होइ छै। आम सँझिया साझवला छै तऽ'नहि भेल तऽ'खरीदे क खाइ छै की करतै।
ठीक छै।
हँ।
हँ तऽ'छोल आ रोटी छलहुँ खाना।
हँ छोला रोटी कदीमा क भुजिया आम से सब।
हूँ।
बौआ ल कऽ'दलिया बनेनाइ तऽ' दलिया खेलकै यौ ओ।
ह।
तऽ'आब हमर म पाबै छथिन ओकरा कहलियै। रहतै तकर बाद हमहूँ कनि काल सुति रहबै।
हू - हू।
भोरे लाइट केऽ बड लेट भऽ जाइ छै, भोरे उठू।
हॅ, नाभि।
भोरे उठू ड्यूटी वाला दुआरे भोरे उठू, नींन्दो नहि पूरा होइत रहै छै।
नेनना के लअ जाइ छैथि, छोयड़ देबैयन।
ह- हँ, लंच बना कऽ दै छीयैन ना, सवेरे उठू तैय दुआरे नीन्द पूरा नहि होइत छै, रााति कऽ बड लेट भऽ जाइया।
हँ
बच्चा बाली के तऽ आओर भरि राति जगाबैत रहै छै, हँ त एखन आर मुन खराब छै तऽ हरदिन ए- ए करते रहै
कैरते रहै छै।
ऊ--ह।
ठीक ला क हूँ हँ तऽ अहाँ के दू दिन के व्रत भऽ गेल, नहि।
दुआदशीयो करै छै की, एकादशी नहि एकाद सी एखन नहि करै छी, कोनो- कोनो निक वाला करे छीयै। नहि करै
हँ हमरो माँ सब कोनो- कोनो नीक- नीक वला करै छै। आ
शिन वाला एकादी ओ वाला करबैय, ओ नीक होय छै।
हँ हमरो माँ सब नीक- नीक वाला करै छै। आओर मे अप्पन रोटी खेलक।
हँ सेए हम रोटी खेलैउ। आ नीक- नीक जे रहल से रह, आब तऽ एहि महीनामे खाली व्रते हेतै भादवक रवि हेतै। अहाँ के कोमारी हैत, नवमी दशदीन एयत, जितिया बा ब्रत हैत। कृष्णाष्टमी व्रत हैत, खाली व्रते हैत।
ह। अतैक व्रत पूजा त्योहार सब आयत। नहि, आ पूजा सब। चालू हैत, जन्माष्टमी हैत, चौरचन तकर बाद पितृपक्ष चालू हेतै, तऽ ब्राह्मणेसभ खुआइत रहू खाली।
हँ अनन्त पूजा, सबटा एहि महिनामे खाली पाबने हैत दुनूमे।
पाबनै छियै, तकर बाद दुर्गा पूजा, छैठि, दिवाली
कालि पु अतै नै कहै छै फकड़ा साएर एल देलक पसारि, आ रामा लेल लेलकि कालि सामा एत तऽ खतम भऽ जायत, आ बैसय भाड़ा आबैत त शुरू भ जायइ छै। हॅ वीके, पप्पा नहि कहलखिन जे खर्चा त समइ रहत, हुं हू।
खर्चे- खर्चे होइ छै।
हँ।
ब्राह्मणेसभ जे खाइत छै। पितरपक्ष सभमे। ताकि -ताकि कऽ खाइ छै तऽ, खर्चे होइ छै ने।
हमरा सब के उमहर होइ छै। हमरा सब के नैहर दिसन हो फ जहियआ जेकर तीथ रहैत छै। तहिया डेली एकटा दू- टा, तीन टा खाइत छै।
हँ, तऽ हमरो सब ओतअ जे तीर्थ जायन के तऽ। दरिया सासु छथिन तऽ ओ अपन सास ससुरके खुएलथि, हमर साासस ओ खुएलथि, तकर बादसँ इम्हर भए गेल कोनो -कोनो चीज सब, पितरायन खााय छै।
हू।
ह तऽ बत
एतय की होइ छै। बघातमे हमरा सासूरमे। जे एके दिन जे हमर ददिया ससुरके जहिया होइत छै। तहिए सभके खाइत छै।
अच्छा।
खाली एक दिन मातरनमी के दिन हँ, हँ हम
हँ तऽ हमरो नानी गाँव सब सएह होइ छै। बचल- खुचल जे रहल ने, हँ एके दिन। आ नहि हमरा ओत से नहि एत। हुँ अच्छा! एके दिन अपन खुआ लिअ, हुँ।
मातर नमी कऽ, पितरैन कऽ, आ एकटा दिन दशमी के खाय छै एतऽ।
बीस टा, पन्द्रह टा, आ अंगना घर मिलाकऽ, तीसो पैंतीसटा मिलै है।
हूँ।
पोरका साल त हमर ससुर मैर गेल छेलखिन तऽ नैय भेल छेलै, एैय बेर स आब हेतै। कहै छै जै बेेर मैर जाय छै, तैह बेर नैय होय छै। हुँ
बड होय छै बाप रे, तैमे ब्राह्मण के तऽ और बाप रे।
हूँ।
आ बियाहे -दान जे होय या अपना सब मे, तऽ भैर साल पैबने- पैबने।
होत रहे हंँ।
हँ भैर साल पैबने करैत रहु। फेर हया मधुश्रावणी चालू हेतै।
हूँ- हूँ।
तीन तारीख स तऽ।
ब्राह्मण सब केँ नैय कहैछियै, वियाह से बिध भारी।
बिध भारी, हँ नीको लागै छै। नीको लागै छैय, अपन खर्चो भेल। आगा लगौतै, मधुश्रावणी तऽ सबसे नीक लागैत रहै छैय, पंन्द्रह दिन।
हूँ सब से पैघ होइतो छै पाबैन।
हँ- हँ।
अपना सब मे।
इयहे तऽकहे छै सब पाबैन करा सकैया, मधुश्रावणियो करा लो ने, छोट जैत। तने। ओसब आ बरसाइतो सब चीज कराबै छै, से कह हँ, इहे मधुश्रावणी करा लो ने, ते छै जे बाप रे।
हँ, ओ मे एतेक नियम -नीसठा छै ओकरा।
बड नियम छैय। एै मे एहि बेेर जे मलेमास दुआरे जे डेढ़ महीना पैड़ गेल छलैए। बाप रे एकरा जे डेढ़ महीना के पैड़ गेल छेलै बड़ दिक्कत
मखन नैय खेब।
एते जे फुल लोढ़ैत लोढ़ैत अनोना करैत करैत बाप रे बाप
हँ
डेढ़ महीना के जे पैड़ जाय छै तखन। हँ पन्द्रह दिन तऽ बीत जाय छै केनैहतोऽ।
हँ हँ
हूँ
हँ हमरा सब के एम्हर अनुना नैय होय छै हमरा सब के गाँव मे।
नैय हँ हमरो सबके तऽ अनोना नैय होय छै मगर ई क अनुने खाय छैय।
हँ
अनुने खाय छैय अपन जे ओय मे रहल ओयमे त रेखाइते कथी छै जे उएह मूँंग दालि अरबा भात सब चीज तऽ खायो नैय सकैया।
हँ सबचीज खाइतो नैय छैय आँठी के तरकारी।
हँ हँ ओहै सबटा।
ई तरकारियो मे दुइएटा आंठी परोर।
हं हं आंठी परोर हं हूँ। हमरो रहे हमरा जुलाय मे बियाह भेल छेलै। आ तुरन्ते मधुश्रावनी ओई बेर पैड़ गेलै लास्टे जुलाय मे सौन पड़ि गेलै तय दूआरे हमर दुरागमन नय भेलै दुरागमन भेलै अहाँके अथी मे नवम्बर मे आर पाबईन तुरंते पैर गेलय।
कत्त पूजने छलियै नैहर में?
हं गाँंवे में पूजने रैहियै।
हूँ
गांवे मे नीक लागै छै ने पाबनि तिहार हं बड लड़की सब रहल सब मिल क गेलहुं एलहुँ